हेलो
हँ
की हाल चाल
ठीके छै अपन कहियौ
अपनो ठीक छै ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ कहियौ अहाँ ठीक छियै
हँ ठीक छी
खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भिनसरे भेल भे ल आ पढ़ाै छलहुँ एखन हू
कथी सब पढ़ै छलहुँ हे
जी के जिया से पढ़े छलौं सरजी नोट देने छथिन हुनके बना रहल छी
सामान्य विज्ञान पढ़ैत छलहुँ हे
हँ हँ हँ आओर कि कर
सामान्य हमहुँ काम पर छी बैठल छी कनी कहलहुँ ऑं बात कलहुं अहाँ से की जी के जी एस मे की सब होइ छै पढ़ै छी मतलब की इंट्रेस्ट अछि कथीमे ज्यादा रुचि अछि अहाँके
हमरा सबसे ज्यादा रुचि तऽ इतिहास पढ़ेमे
इतिहास पढ़यमे
ए
आ और कहियौ घर सबपर मम्मी सब केहन छथिन
सभ ठीक छथिन अभी अभिये बात केलियै मम्मी से नीक नहि लाग रहल छलए हमरा एको रती मम्मी से लगभग पन्द्रह हँ हँ पप्पा केयने छलखिन फोन पप्पा आर के तबियत खराब ज्यादे भऽ गेला चीन्नी बैढ गेल छै तभी तऽ जाँच वाच क हँ हॅं तऽ जाँच वाँच करेलखिन हें तऽ कहलखिन ज जादा भऽ गेल छै खाना पीना पर थोड़ा ध्यान दै ले मेंटेन करे
हुनका कहियो दवाइ तबाइ समय पे लेते समय जब लेते तब ठीक भऽ जेतै खुदे खूद
लै छैथ पपा लेकिन ई छै ने आलू सब मना केने छथिन आरो मेस मे खाना एनाहिते बनबै छै
देखियौ पर्सनल अगर कत कतऽउ खाइ छै ने तऽ मतलब सब लए जे खेनाइ बने छै ते एक आदमी ल पर्सनल नहि बनबै मतलब की अलग से नै बनबै छैथ सभ कोइ
हँ ह
उएह मे बनबै छथिन ओएह मे पप्पा खा लैत हेत होथिन
ह उएहेमे में बैनते छ एहन खाना तऽ पापा ले थोड़ी अलग से बनतै तहिके चक्करमे पप्पा के कुछ ज्यादे हो जाय तब आर
तऽ कहलौं
की करै तऽ ह की कहलियै
अंगना मे अहाँ निकैलके घरमे बैठल छियै
हँ आवाज नहि जाइए ठीक
कैट कैट कऽ आबै अछि
हैया जा रहल छी बाहर ह आब आबैय ठीक
हँ आबि रहल यऽ
अच्छा की करै छी त मेला मेला देख गेले मेला देख क गेल छलियै की नहि कहियो भैटसिमर मे दुर्गा पूजा
हँ गेल छलियै हमर पप्पा जे छथुन ओते दुकान लगाबै छथुन
अच्छा
हँ तऽ कहू अपना भटसिमैर केऽ दुर्गा मेला के की हु ठीक लागलै मेलामे
केना अहाँ गामके मेला केहन होइया
हमरो गाम के तऽ ओहने मेला होइ छै जेना भटसिमर मे होइ छै
अच्छा तऽ सोचै छियै हमहूँ एक दिन अहाँके गाँव दुर्गा पूजा देख कर आबिती
हँ हँ जरूर आउ हमर भटसिमैर तऽ और नीक अछि
अच्छा अहाँके गाँंव के आसपास मे के गो दुर्गा पूजा लगै अछि
फिलहालमे हमरा गामके आसपासमे पहिले तऽ दुर्गा पूजा लगे अछि भटसिमन मे दोसर लगे अछि महिलाम मे तेसर लगे अछि गंधुआर मे
अच्छा तब तऽ नीक अछि
अहॅं आ न चैती दुर्गा बड़हारा मे लगैय अछि कहलौं
हँ
जे भटसिम्मैर के जे दुर्गा मेला होहि अछि ओहिमे अनेक प्रकार के खेनाइ पिनाई वाला सामान सब लगे हेतैऽ अनेक प्रकार के दोकान लगे हय
अच्छा
तऽ ओहिमे अहाँके की की नीक लागै कथी कथी मिलै हए अहाँके मेलामे कहू
हमरो आर के जेऽ मेला छै ने एनाहिते छै कनि ई छै जे मार्केट वाला मेला भऽ गेल छै हमरा सबके तऽ हमरा सबमे कुछ ज्यादे अथी भऽ जाइ छै भू तरहके भेल खाना पीना झूला भग भगवान सब रहल बहुत लोक सब आयल
जेनाकि ज्यादा से जादा मतलब बाहरके वेस्टर्न फूड जकरा कहैत छै सेसभ रहैत छै ने
हँ आइ काल्हिमे तऽ सभके देखै छियै इह खाय पिनाइ पसन्द करे छै
चाउमिन जेनाकि पास्ता इएह सब न
हँ
जे घुपचुप
आब के ओ कचरी मुुरही के शौखे से लोक खाय छै तऽ आब तऽ इएह बर्गर पिज्जा सब खेला हँ
आओर भगवतियो बड़ा सुन्दर गढ़हल रहैत छनि
वएह ने भ मूर्ति के जे देखबै दृश्य देखे में एतेक सुन्दर लगे छै हमरा गाँंव के जे भगवान मने भगवान तऽ हर जगहके बहुत अच्छा होइ छै लेकिन हमरो आरकेतय जे छै बहुत नीक हँ बहुत ज्यादे अलग अछि आउ कहियो देखे लए हमरा एतऽ दुर्गा पूजा
कहियो भसानमे गेलियै कि नहि
भसान मे हँ दू बेर से रहल छी लेकिन बस जाउ भगवान जाइ छथिन अपन स्थान छोड़ि कऽ ततबे तक रहै छी बकि पोखरि ओखरिमे जे विसर्जन करै छै तब नहि रहै छै
अखन जे माता के डिमहा पड़ै छै
हू
हुनका मतलब चेहरा के रूख बदैल जाय ई सच बात छै की
हँ देखबै अहाँ बहुत गर से एकदम पूरा खिल जाइ छथिन भगवान आर बिदागरी के समय मे कते उदास भऽ जाय छथिन देख कऽ तऽ हुनके जा जका आँखि में जेना लोर भरि जाइत अछि
अच्छा
आउ ने तऽ कहियौ हमरा गाँव मेला देखै लए आबै हेतै दुर्गा पूजा तऽ आएब
हँ ठीक छै हम आयब
ह एहि बेर अहाँ हमरा त आब के देख लिय अगला बेर हम अहा के घरे
नहि तऽ की से दस दिनक के जे मेला रहैत छै तऽ अहाँ आउ हमहुँ आयब एहिमे कोनो कहे वला बात नहि छै
हँ
भगवती तऽ सभ जगह के ठीक रहै छै
ह हँ ओ भगवती मे कोनो नीक आ खराब थोड़ी होइ ह
हँ कहलहुँ
की
जे अंऽ अथी अहाँके जे दुर्गा पूजामे सुनलियै बड लटकाना के दुकान सब रहै अछि
ह ओ हरेक मालके तऽ बुझियौ कोनो अथिये नहि छै था पता नहि एते बहुत बहुत दूर मे लगै छै याने सोचि नहि सकैत छी कतेक कोहि कतेक किछु रहै है मेला में हम की ले हमर जते जरूरत के चीज छै उ त मम्मी
जतेक अहाँ उपयोग करै छी
हू
वेह न
हँ हँ
अच्छा ठीक छै हमहुँ आयब एक दिन आओर
ठीक हे आब आयब ने तऽ हम खूब घुमेब अहाँ के मेला मे ऑंहा जे सब न देखने हेबे से सब हम देखायब पूरा अपन ला के मिला केहन होइ
हमरा तऽ सबसँ नीक की लगैया पता अछि जे मिथिला मे सेकुआ लिट्टी चोखा मिल
ह उ बहुत ओहो मिलै है बहुत रंग रंग के मिले है तेलो में तऽ छानल मिलत आगि पर कच्चा भी सेकल मिलत ओकरा बहुत तरीका से लिट्टी के बनायल जाय छै सब रंग के मिल तऽ अहाँ जेहन खायब तेहन मिलत
अपना घर आरमे जे मम्मी कहियो कालके गेहूँके आटाके बनबै हइ तऽ उ बेल के बनबै छै नाइ
हँ माँ सब बनबैत छथिन ओहो बहुत अच्छा लगैत अछि से और अपन घरक चीज तऽ नीके होइ छै बाहरके चीज से लेकिन एतौ बहुत नीक मनाबै अछि कियाकि चूल्हा पर बनाबै अछि ने हूं हँ चूल्हा पऽ बने चूल्हा पर बनेलहा कते टेस्टी बनै छै
स्वादिष्ट बनै छै
हं स्वादिष्ट बन
अच्छा आओर कहल कहियौ पढ़ाइ लिखाइमे मोन लगै छै न
नहि लगते तबो लगाबऽ पड़तै क की कहै छियै पढ़यके अभी उमर छै तैं न जब उमर चलि जेतै तऽ के केना
कियाकी अखन जे पढ़यके अवस्था छै तऽ आदमी पढ़तै ने ओहिके बाद की पढ़तै समझ से आदमी के बाहर रहै है ताहि दुआरे नीकसँ पढ़ू जामसभ निकालू
देखियौ कोशिश मे तऽ लागल छी हम बाकि भगवान जे चाहता ओह हैताह हूँ
देखियो अखन के तऽ कनि छै दिक्कत लेकिन नीकसँ पढ़ू लिखू ठीक छै आओर कहियौ
देखियौ ऐ एहि साल मे हँ गेल छलहुँ घरे एलहुँ तीन चारि दिन भऽ गेल एलू तऽ दू दिन तक तऽ बुझियो पढ़बे लिखबे नहि केलो अच्छा नीक न लगत रहे घर उपरसँ मम्मी से बुढ़ भ गेले
माँ से दूर आबे है तऽ कनि नहि नीक लगैत रहे छै
साह ने आब धीरे धीरे मोन लगा रहल छी पढ़ेमे फेर कॉलेज मे काज भऽ गेलह तऽ जाय पड़त हमरा
हँ सुनलहुँ प्रतियोगिता के अहाँके एग्जाम अछि
हँ दू दिन दू दिन हमरा जाय पड़त रोल नंबर के कोनो कोइ ठीक ठिकाना कहनाई नहि छै
पहिलुक दिन जे जेबै त पता लगि जैयत कि अहां के कि कोन दिन
हँ नहि हम बात केलियैन हुनका से कॉलेज वला से कहलखिन जे एक दिन पहिले हँ तऽ कहलखिन जे एक दिन पहिले जाकऽ अहाँ कॉलेज पर पता करियौ एहिके बारेमे
एक दिन पहिले किएकऽ जायब उएह दिन चलि जायब
रोल नम्बर हमर नहि देने छै हुनका सब के हँ जुरल छी हुनका टाइपिंग मे गलत भऽ गेल अछि
हँ तऽ सुनू ने कहै छी ओहमे देखबै कोनो एहन टीचर मतलब शिक्षक हायत जेकरा से अहाँ मतलब बातचीत कऽ सकैत छी से नम्बर उपलब्ध कऽ सकैत छी बुझलियै ओहिमे सँ नम्बर लऽ के
एना तऽ एना तऽ मनोविज्ञान के विभाग के जे सर शिक्षक छथिन ओ तऽ मनीष सर छै हुनकर नम्बर ऊपर करनाइ बहुत जरूरी अछि
सुनू ने अहाँ पहिले कोनो भी शिक्षक के नम्बर ओहि ग्रुप मे हेता ओहिमेसँ ऊपर कऽ कऽ अहाँ बात कऽ सकैत छी हुनकासँ
हुँ ठीक है आइ देख छियै क के तब हम किया जायब एक दिन बर्बाद करै ला
ह तऽ किया अपन टाइम देखियो हर एक आदमी के कीमती समय होय छै
हुँ
तऽ ओहिके लेल बर्बाद नहि करू ओहिमे देखियौ ओहिमे ग्रूपमे नम्बर हेतै हुनकासँ लऽ लेब ओहिके बाद अहाँ फोन कऽ के पता कऽ सकैत छी महाविद्यालय मे की भऽ रहल छै की नहि भऽ रहल छै
अच्छा ठीक है तऽ हम पता करैत छियै ताहके बाद कियाकि हमरा परसू जयबाक छले तऽ आब तऽ शाम भऽ गेला हम काल्हि फोन करबनि हुनका
ईच्छा रहैय तऽ हमरा तऽ ई अछि अथि वाणिज्यके ऊपर हमरा दिक्कत होइत रहए लेकिन धीरे धीरे जे हम ओ टीचर से सम्पर्क मतलब शिक्षक से सम्पर्क कऽ लेलहुं है तऽ फेर हमरा ठीक भऽ गेले लेकिन ओहो शिक्षक चलिए गेलनि छोड़ि कऽ कियाकि हुनका कतौ और ट्रांसफर भऽ गेलनि
अच्छा चलू कोनो नया